अरे कान मे सटेने छियै न से एयरप्लेन रोड मे चैल गेलै की बताउ दिक्कते- दिक्कत छैय
एगो फॉल गेलै फॉल्स
फलस काहाँ लीखेलै तहन तीन सए अठारह सेकेण्ड के छैय
ओ लिखेलय न ले किन काउणट ले नै एगारह मिनटसँ कोमे रहै ने
अच्छ एखन नया -नया बच्चा छियै
एखन अहाँ केने रहियै न
केकरा अभी -अभी त आहाँ के लियै बातमे हु हम ही के लियै
आब एगो -एगो कॉल बचलै या
आइ अहाँ केकरा केकरा स गप केलियैय
ककरो स नै अहिटा स बस।
हमहु आबि के मैसेज कऽ देलियै।
केकरा केलियै
तेहन तेहन गप कहै छियै ने केकरा कहि नैय करबै
हँ
कय देलियै कि भाय जखैन फ्री होइ हो कहि दियौ हमहुं एड भऽ गेलियै हन आब तीने दिन पर केने रहै
केकर केअर नम्बर लए कऽ ग्रुपमे मैसेज करै छै एकरा एड कऽ दियौ ओकरा एड कऽ दियौ। काॅल राइतिमे कहलियै जे तोरा एड करेनाइ सब से बेबकूफी यै, कहै छै हँ गई सर पसन्द छै जे केओ, दू पैसा कमाइ ककरो घर बसै ग्रुप पर कनि खुशीके मदद कऽ दियौ रिस्पॉन्स लऽ कऽ
हूँ
ऐ बेचारीके रिस्पॉन्से नै दै छै
हम त‌ऽ कऽ लेतियै गप लेकिन देखलिये ई पी हम की गप करबनि हुनका
हम खुशीक बात करै छी प्रिया क बर्थडेके लऽ कऽ कनि मतलब हेल्प कऽ दीयौ हूँ
हम किया ने पैरतियै जे बोलते हम बोललियै कि जो होगा सुपॉल से जो जिस करना होगा एवरी मैनेज मैनेज हम कऽ देबै लेकिन घर पर करतै तऽ आब हम बेसी नै ने कऽ सकै छियै
नै आब घर पर जाकऽ डेकोरेशन थोड़े हम कऽ देबाय
घर पर मैन लियऽ के के छै किछु घटि गेलै किछ बढ़ि गेलै हम कऽ सकै छियै
कहै छै अगर मतलब प्रिया नै बुझतै तऽ ई केना करतै घर दु अरेंजमेन्ट सबटा ओकरा भेज देतै ओहि दिन कतौ
अहाँ नै बुझलियै ई चाहै छै
हूँ
सब दोस्त सब आबए सब कुछ कऽ के आबए आ तब जाके हम बढ़ियां से अपना क लिअ
अच्छा छैय एतऽ कोमल आ शिवानी नजदीके के छै इम्हर से बजार कियो चलि जेतै एमहर से सब
से अपन ई देखु, बाहरमे करैत रहा त हम किछु से किछु कय सकै छलियै घर के बात तऽ अलग भए जाइ छै ने घर छियै ओ आब। तें ने हम ग्रुप चाट बना देलीयै कि घरक बात छै खुशी अपने कहि देते एकरा आबे के छै नै आबे न अपने स किछ करऽ दियऽ
आइ यो जी अच्छों नै लागै छै न बार बार खूब भात खेलकै ने आ ओ रोतका टाइम के
देखियौ ग्रुप मे कोइ देखलक हें कि नै ओकर
नै हमक खोलबे नै केेलिए
ग्रुप मे को मैसे देखके ओकरा रिप्लाई केलकै की नै
हम नै सी केलिय हँ ओकर मैसज बस नोटिफिकेशन मे देखीये कि ओ मैसेज केने छै
जे करी हमर नै लगियै सक्सेस हयत जे बात
ओ
कीयाकी ई घर के बात छै
हाम
मारकेटमे ओकर बत अलग छै
ई चीज स अऽऽ बढ़िया बात छै सोचै तऽ छी एतै हमरा सबके लेल से सोचबो नै
ह
तूँ
ह
आहाँ एकटा बात कहू
अहाँ टाइपिंग पहचान जाने छियै
टाइपिंग मतलब
जेना लोक व्हाट्सप इन्स्टाग्राम टाइपिंग नइ करै छै मैसेज
हँ
एगो होय छै न कि ई एना मैहसेज करै छै ऊ ओना लिखै छै
थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आब जेना मतलब अहाँके टाइपिंग हम पहचानि सकैत छी प्रियाके पहचानि सकै छियै जेकरा सं
खुशी के जे टाइपिंग छले प्रिया जेना नै लागे या
हँ बिलकुल ए ओकर खानदानमे जते छै सभ एके रंग टाइप करै छै
तब तऽ बात छोड़ दिऔ हूं
मतलब ऑलमोस्ट कहै छी ऑनलाइन करै छी अऽ शुद्धता बहुत रहे छै सबसँ शॉर्टकट तऽ मारै छै आरनु बाप रे बाप
की हाल छै
आरले
हुँ ऊ कतऽ जेथिन हुनकोसँ गप करबै ऊ ऊ ग्रुप मे नय एड छथिन
नय अभी एखन नइ कऽ रहल छै काम ओकरा एतै शॉर्टकट के अंते तू त बच्चा शब्दक धजिया उड़ा दै छै
इंस्टा पर एहन एहन रील्स भूत भूतनीके झगड़ा पागल कहीं एगो पता नइ कोन दिन शादी कतो रहे ओ ई बुलेट प जीजा पर डानंस करैत रहै के आओर रहबो
छिकने आर छिय
हँ बिलकुल हेबे करतै कि हम पुछलिय जे ई गाँवके केओ छै की के छियै की कह तोरा देखै स मतलब छै की परिचय ले स मतलब जे अगर विश्लेषण
अजे प्रभुजी के
गर्लफ्रेंड के यादमे बेचारा पागल छै ओरकी
सुरूये से रहे एलवन्थे मे रहिये तहिये स्टेटस ओकर यैदय हमर आ उजे एगो भाइग गेल रहै
ओ शादी सुदा वाली
एह ऊ तऽ पता नइ मौज मस्तीसँ लाइफ जी रहल छै
आ एगो जे दीदी छलखिन सुहानी नाम छलै
सारी देखन कटक मऽ सँ छै कटक
सही छै
ओ साक्षियो कऽ शादी भऽ गेलै
चाची केहेन छै
नय याद यऽ
चाचीकेँ केँ हेय साक्षी
गुरुकुलेमे नय पढ़ैत रहै
गुरुकुल मे केँ सााक्षी पड़ै
जूनियर रहे अप सबसे बैय लूसी केँ शादी कहिया भेलै
है ओकर साादी कहाँ भेलै हँ
भऽ गेलै की
है लुसी केँ जे बेची कनि गोर गोर देर नऽ
हँ भऽ गेलै अहाँकेँ हम वीडियो भेजब ओहै तऽ हम कन हँ ओ ओहै मतलब तऽ नऽ हम प्रियासँ कन्फर्म केलियै कियकि ओ चाहत वजाज नय छै मेकअप आर्टिस्ट
हुँ
ओकरे सँ उ तैयार होइत रहे ओहै डालने पोस्ट केने रहै चाहते बजाज
चाहत चाहत से आ तैयार भेल रहै
हँ हँ ओकर ह - आ पता यऽ ओ कहकेँ चाहत कहैत रहै जे मतलब ओकर बुकिंग नऽ ओकर हसबैंडे केने रहै
अच्छऽ अच्छऽ
आ तऽ हम कनि देखलियै तऽ हम कंज्यूजन तऽ कहलियै लूसी जकाँ लागै छै तऽ फेर हम प्रिया सँ पुछलीयै तऽ कहलकै जे हँ अथी मतलब शादी ओकर भऽ गेलै इम्हरे भेलै हँ लेकिन भऽ गेलै हम कहलिये बढ़िया छै एतेक सुन्दर लगैत रहै आ वएह हम कहलियै जे से तऽ रहबे करै मतलब ओहै हम कहलियै की चाइर पाँच महिना पहिले ओकरा दरभंगा मऽ हम देखने रहियै पता नय
हुँ
मिल गेल हे
नय चाहतो ठीक छै मेकअप मे नय
तबो ठीक छै की देखझयो नऽ हमर एगो फ्रेंड छै उ कऽ रहल छै मेकअप कऽ एतऽ लक्मी सलोन सँ सीखने छै बहुत नीक करै छै
हमहुँ चाहते सँ करैब
हुँ बुकिंग कऽ लेब
केते लैय छै पैसा
प्रिया केँ इंगेजमेंट केँ लेल हमहुँ बात केने रहियै ओकरे सँ लेकिन ओकर चार्ज बेसी रहै पन्द्रह पन्द्रह हजार कहने रहैय उ इंगेजमेंट
एतऽ लै छै दर्पन वाली सब हुँ चलू ठीके छै।
अथी कऽ शादी कऽ
हू
दर्प दर्पणोके मेकअप ठीके रहे छै।
हा बहुत फेमस छै ट्रेंडिंग खेते गाव सर साद जाइ छै सुकल
तऽ अंपिय के अथी एंगेजमेंट जी कने रहियै तो सभसँ लोएस्ट ज ओकर प्राइस रहै से पन्द्रह हजार क न देखालके लिए बहुत मज हो छै
अच्छा एक दिनमे पूरा तीस कॉल करय पड़ैत छै।
नई हा कि टोटल तीस कॉल पूरबक य। जेना
अच्छा ओहिसँ कि होतै? नेक्स्ट ट्रानंसक्रिप्शन सब्जेक्टके लिए ओ सभ होतै। अच्छा चलू ठीक छै।
कते मिनट भेले एखन?
दस बाबन फेर एकरा बाद अहाँ सुत रहब।
फेर साझ मम्मी हमेशा रहैयै कि?
चार बजे बाद तऽ रहबै ने करे ओकरो सामने कहऽ सकै छै हमरा त दिक्कत नहि छै लेकिन हमरा हमरा अलग रहते। हमरा मतलब यौ हमरा मतल राखे।
ऊपर चलि जाब आ कि
हय ऊपर मे किछु नहि छै।
अरे ए हम देखलियै ने हमरा ऊपर लागल कि ऊपर ने ऊपर हॉले जका छै। लेक किन छत ढालल छै।
नहि नहि एहन कि किछ नहि।
खतम।
बारह मिनट होय वाला हय लूसी वाला वीडियो मे भेज दियऔ ओकर बाद अहाँ सुइत रहु।
ठीक
स आओ बताइय जनगन मन गा दिय एतै मे तो।
हा हा लड्डुओ नहि भेटते कोइ।
हैं अपने अपने लड्डू कीन लेब।
ह
बहुत गर्मी बढ़ल रहल
खुशी के कनि हेल्प क देबै।
हमर जे हो पेते हम दूर से कऽ देबै लग बला काम न हत
नै से कि करतय कि नय करतय
आ नहि बाजार मे करते तऽ कहु। सोचबै जे बैठ कऽ बात कि छै भाय साहेब छथिन ना। तऽ आब दिक्कत हो जाइ छै हमरा।